हेलो
हँ राधे राधे
राधे राधे एखन तऽ किछु नहि होय छै बौआ ए गुमार छै कनि बैसल छी अङगने मे बड गुमार छै हँ हँ बड गुमार छै एखन हँ बरखा तऽ एक अछार भेल छ ले हमरो सभके लेकिन ओ ताहि के बाद से तऽ आओर गुमगुमी क देलकै या हवा एकटा पत्ता नहि हिलै छै बुझलियै की कही
पात तात नहि हिलैया एनाहिते अछि गुमी केने छै सभ जगह सएह हाल छै
हँ हँ हँ ब बड ग बड गर्मी पड़ै छै हँ हँ बड गर्मी छै मौसमे होय छै तेहन साउन भादवके तऽ की कहैत छियै
हँ हँ हँ अ अ एहि सब मौसम मे एहि सब मौसम मे सएह भए जाय छै कतहु अहाँके गेल हेयत ने कतहु आयल हयत
हँ हँ
नहि आ चरौड़ी तरौड़ी कनी मून छलै सबके खत्म भऽ गेल छलै से कहै छलै सभगोटा चरौरी बना ले लए लेकिन के बनेते एते बड़ बखा के मौसम मे के दस बेर जेतै छत पर
र रहै छै अगर एको दिन रौद लागि तै त टटा जेतै ह लेकिन वेह छै न से कखनो आबि जाय छै तरतरा कऽ हू
तऽ ताहि दिन तऽ आओर जेना लागत की की भऽ गेल छै पता रहत एकदमसँ रौद अखन बनबऽ लगियौ तऽ ह ह
हँ हमरो ब धिया पुता कहै हइ अल्लू चिप्स बनबै लए आब अल्लू चिप्स तऽ साँझेमे घसि तसि के रखै छियै तऽ कनि होय छै आब ओ मौसम ठीक एक दिना दू किलो के घसि के रखलियै ओ भोरे उठलियै तब पानि होय रहै आ फेर हुनका काकी के कहलियै कि से क अपना फ्रिजमे राखि देथुन नहि तऽ कारी भऽ जेतै तऽ हुनका ओहिठमन दऽ एलियै आब ओ किया एहन झंझट करयके ओ कखनो पानि आबि जाइ छै
क आ अपन से तऽ बढ़िया क रहल छै आ खेनाय मे की बनलै बनि गेल
ए नहि आ कनि मलपुआ बनेबै
बा आय तऽ मलपुआ की बात छै विशेष कोन छै की
विशेष की कनि बोआ यै मेदा रहि गेल रहै बुझलियै मंगेने रहियै ने ननदि सब आयल रहथिन तऽ टिकिया बनबे ले मंगरे ओ कनी रहि गेलै। आब ओ बच्चा के कनि नीक लगै छैय।
बरखा के मौसम छैय।
हँ तैं तैं कहलियै घोरि कऽ राखि लेलियै। कहलियै नहि बरसातके मौसममे ईसभ खराब भऽ जाइ छैय। आ खोलि कऽ राखि दियौ ने तऽ ओ नहि रहै छैय।
हँ से तऽ दोकानोमे जे जेबै ने पिलुआ भऽ जायत आ ओ अहाँके
तैँ तैँ कहलियै कि से नहि ओकरे कनि बना लैत छियै आय। आ अलू परोड़ आँठीके तरकारी बनेलियै बुझलियै।
तहन तऽ बड बढ़िया अय आंठी नीक लागैत रहै छैय। बढ़ियां लागे कटहल के बिया
अनलहुँ तऽ खिच्चे पकड़ा गेल बौआ यै बुझलियै। ओ नहि आठीये बुझियौ नहि वो केहनो नहि स्वाद लगै। पन्नी जकाँ हँ।
एहिबेर जे अनलहुँ हे आधा किलो ओ जुआएल छैय।
हमरो अपन खेत मे भेल छलै अहाँके अपन गाछ अय। ताहिमे कटहर भेल छले तऽ पाकि गेल छले तऽ ओ अपन फारलहू। तैँ आइ भोरमे फड़यल छलै तऽ सभ बच्चासभ सभ अपन बैसि बैस कऽ खेलक। हमरा कनी बिया लगले रहै छैय ओहिमे ओ नीक लागैत छैय। आ ओ जे पूरा एकदम गिलगिला दै छैय केओ केओ एकदम से गिलगिला दय छैय।
अच्छा अपने फड़ल छलए कटहर नमहर छलए कि छोटे छोटे छोटे।
नहि नहि नहि नम्हर नम्हर बड़की टाके सबके देलियैया। एते गोटा सबके नजर उएहे पर छलै जे कहिया तोरबै कहिया तोड़बै त आय तोरिये देलीयै लिय खाव।
अपना से बेसी तऽ दोसर के रहैत छैय जब
एकटा तऽ फेक देने रहहि मतलब की कहू झाँपि देने रहियै जे ककरो नजर नहि एतय त लेकिन नहि बुझै छियै एहि सबके सबके नजर ओहिपर
एते झपबै तेते ओ देखनाहारो जे रहै छैय ने जिनका ओहि सभपर ध्यान रहै छनि
लए अ तकरा तऽ केओ होबेे नहि देलकै। ओ कनिकेटा के छलै ताहिप सभके होइत छलै जे कहिया ओकरा तोड़बै कहिया अथी करबै से न क क भर बड
आ हुनका अङ्गनामे जे मरब ठ्ठी तऽ सुनने रहियै से दिन तकेलै कि नहि अबै जाइ गेलखिन कि नहि ओ सभ? से हेतै उपनयन कि नहि?
नहि हेतै यैय दिन तऽ का गेल छलै। लेकिन हुनका पता नहि किछ भऽ गेलै झगड़ा बुझलियै ओ कहै छैय जे हम कम हम मतलब पैसा जादा ने भऽ जाइ छैय जे एक साथे करब लेकिन नहि एक साथ नहि करब ओकर जादा लागि जेतै ओकरा कम लागि जेतै ताहि दुआरे दुनू अपने मे लैर लेल गेलै लैर लेल गेलै त पुटे पुटे
केलासँ तऽ खर्चा तऽ कनि कम हेबे कैरतनि आ दुनू अलग अलग करथिन तऽ खर्चा तऽ बढ़े जेतनि।
बढ़े जेतऽ होइते छैय आ हमरे जे ओ काकी छलथिन हे लाल काकी हुनकर कम्पाउणड पानि कनिआँ यऽ। मतलब बियाह भी य कनिया य सुनने छियै बड सुन्दर छैय। ह जेबै देखैला कालि कालि सुचै छी जेबै देखैला। एकावन पर तऽ भेटबे करत एकावन रुपआ देबै आ टिकली आ सिन्दुर द देने सएह ने द
हँ हँ, तऽ हँ हँ से
एकैस रुपैआ हमरा अङ्गनामे भेल रहै तऽ देने रहथिन तऽ हम तऽ सह देबै।
हँ, तऽ हुए दू चार रुपआ लगा अहाँ तऽ सीधे दोबार कऽ देलियै लोक एकैस दै छै तऽ पच्चीस दै छै पच्चीस देलक तऽ तीस एक। तीस देलक एना कऽ दै छै।
हँ, लेकिन सोचै छी कि। आब देखियौ सभ सभके तऽ हसगित हमरासकेँ दैते नहि नीक लागैत रहैए कम ज्यादा मतलब। कतबो अछि तऽ भाय एकावन कम से कम आइ तक चल नहि तऽ एक सालसँ कम केओ ककरो दै छै लेकिन नहि ई बड़ी अख छै एहि दुआरे।
पहिलका लोको सभ जे ई दू चारि हजार तक का इ सभ जे छथिन ओ तऽ एगारह एकैससँ बढ़बे नहि करै छथिन न बुझलियै ने ओ हुनका सभके केतु ई नहि छै, से कोनो आब नहि छनि, बौआ यौ ये आब तऽ सभ बेटा बेटी सभ कमाइ लगलनि लेकिन ओ
गाम मतलब अपने गाममें छले उपनयन ने छले तऽ एक अङंनामे कनिया जेना तऽ हमर चाची कहै छथिन जे ओ हमर चाचीके देखियौ। याद छै, हमर काकी तऽ गजबे कर कहै छथिन। जे हमरा ओ मुँह देखाइ देने रहे एकैस कि एकबन देने रहै
सेहोहो हुनका याद। छनि से हुनका मुँह देखय लेल के सभ आयल रहनि आ कतेक देने रहनि।
बूझस्ति हमरो ओकरा अहाँकेँ केना पूरा है हमरा हमरा समयमे एना बड निक। आ हमरा कहय छलय चलु ने देख ले तऽ हमस त नया कनिया छी हमरा भेल नया कनिया आयल हेत। कनिया बड़का बच्चा सभ कनिआ देखै लए तऽ हम कहलियै हम नहि जायब ओ कनियाके देखे लए ओकर कनियाके बियाह भेल तकरा कहय छै ग
अच्छा अच्छा, आ भगवती गोर लागे आयल हेथिन भगवती गोर लागे आयल हेथिन
ई कहै छै ने। जे मब गाममें छै मब हुनके गाम वाली छनि तै मोन छलनि जे कनि बढ़िया से दिय लहटी
अच्छा अच्छा, आर अह अहाँ सभके अरतारा पातरि होइया कि नहि बौआ अरदाारा पातरि जे होइ छै से होइया कि नहि अहाँ सभके
आ प होइ छै, होइ छै, हँ होइ छै, होइ छै।
होइया होइया हँ हमरो सभ हँ-हँ, होइ छै, होइ छै खीर, मलपुआ, हँ, आम। आमके सीजन मे होइ छै ने आम छै एखन तऽ आब हँ हँ, होइ हँ, तऽ एहिमे नहि लोक मद धूर तऽ धूर बेसी खर्चा करैय ने अपन आमके ओ की कहे छै कटहर ककरो ने ककरो तऽ गाममे रहबे परे छै तऽ पातरि जे पड़ै छै तऽ वएह हँ आम
पार य्यार केओ ने केओ समय पर दैए देत केओ ककरो अपन ई